हेलो ह हेलो
गोर लागै छी
खूब खुश रहू की हाल चाल
ठीक छै अहाँ बताउ
हमरो ठीके छै की करि रहल छलियै
आंय
की करै छेलियै
नहि किछो एनिए सुतल छलहु अहाँ की करै छेलियै
हमहूँ एखन लेटले रहौ आब जायब नहाय लए नहा कऽ ओहिके बाद खाएब
तऽ नहायल सोनायल नहि भेलैए
नहि हम तऽ नहि नहेेलौं हें एखन
हम खाना नहि खेलियै नहा सोना लेलियै आब खेबै
की सभ बनलैए खाना
बनल हेतै दाईल भात भुजिया चोखा इहे सभ आओर की
खाना
कथी करैय छियै
हम तऽ नहि कुछ करि रहल छी अहाँ अपने बनबै छी की खाना
नहि नहि मम्मी बनाबै छै कतऽ छीयै अहाँ
हम तऽ दिल्ली मे छी
दिल्ली मे छियै
हँ
कहलियै ओ रमेश आँ
दिल्ली अबयके प्लान छै कि नहि
एखन कहाँ यए एखन तऽ बुझबे करै छी अहाँ
की कहै छलियै अहाँ हँ
रमेशवा के बियाह छै
के गणेशावा के
रमेश वा के
अच्छा रामेशबाके की लव मैरेज करि रहल छै की
नहि अरेंजेमेरें मैरिज हेतय
कोन गाँव भेलियै
गाँव भेलै मधुबनी जिला
नहि बुझल अइ अहाँके कोन गाँवके रहलै
मधुबनी जिला गाम नहि पता हँ
तब कहिया छीयै बराती जा कऽ
हेलो
हेलो
की कहलियै
कहनो हैं कहिआ बड़ती जेते
गाय कहिआा छै दिसम्बरमे छै बुझाइा अभय
दिसम्बरमे छै ने तऽ हम हमरो सभके आबय पड़तै की
अब क्य दिसंबर के छे से नहि मालूम लेकिन दिसम्बरे में यार हँ आब ने मजा आत ह बार
हँ सभके मिलल जेतै मजा
कितेक उमरि भेल ले तै रमेशके
ओकर बाइस साल भऽ गेल हेतै हमरा हिसाबे
बाइस साल भ गेल तै
अ बहुत कम उम्र मे शादी कर रहल अइ
तब की सब पढ़ाइ लिखाइ चलि रहल यऽ
बस जेना तेना बुझियौ ठीकेठाक चलि रहल छै की बात
की
लड़की की करि रहल छै
लड़की की करतै गाँवके कनिआ जा
ह हँ सभ तऽ एक्के रङ्ग होइ छै गाँवके कनिआँके तऽ बीझिते छियै
हँ उहे बात छै आओर की रहतै
तब सब छौड़ सब आबि रहल है कि नहि
कहलक कहिय के विचार मनाबै छै आबेके दरभंगा
दरभंगा देखियौ आब दिल्ली स निकलब आब दिसम्बरमे निकलब एहिहिके बाद गाँव आयब तऽ दरभंगा तऽ अयबे करब
कए दिन रुकबै पहिले बता दिअ फेर नहि हेबयके चाही कि नहि एखन फ्री नहि छियै की छियै ओ छियै
ज्याददा दिन नहि रुकै उएह दस पन्द्रह दिन लेब तऽ ओहिमे से दू तीन दिन रुकल दरभंगा दू तीन दिन
दरभंगा रुकबै तऽ चलतियै मिथिला हाट सब घुमि लेतियै आओर की
देखल य अहाँके मिथिला हाट
हँ एक बार गेल छियै एक दू बार हम एक बार दिनके समयमे गेल छलहुँ एक बार रातिके समयमे गेल छलहुँ
केहन जगह छै मिथिला हाट
की कहलहु बढ़िआ छै अपन मैथिली लए बढ़िआं यऽ पूरा भनसाघर सब जेना गाँवमे होइए
खाय पियै वला सभ नीक सुविधा खाय पियै वला नीक सुविधा छै कि नहि
हँ छै इहे छै पैसा पैसा य त अहाँ सबकछु
अच्छा कनि महगा इलाका छै ने
हँ हँ दू गो भनसा घर छै ओतऽ एगो भंस घर यऽ पूरा प्योर भनसाघर एगो जे भनसाघर ये न ओ लिखल रहता है कि इंग्लिश मे भनसा घर ले आऐब अब अन्दर जेबै तऽ ऐ सी पसी उसी लगल रहत आराम से बैठ के खायब पियअब इहे सब
तब केहन लागल ओत के खाना पीना
की कहलहुँ
केहन लागल ओतय के खाना पीना भनसा घर
खाना खाना तऽ एक नम्बर खानामे कोन कोनो कम्प्रोमाइज नहि खाना बढ़िआं लेकिन इह महंगा छै कनि च ल पड़त अहाँके
तऽ हम की सोचै छलहु हेँ आयब तऽ दरभंगा एबे करब तऽ दुनू के चलै छी पिंकी दीदी के चिनेहे सुनू ने हेल हेलो हेलो
हँ कहू कहू कि कहै छलहु
पिंकी दीदीके ओम्हरे मिथिले हाट तरफ
अच्छा ओते बिहा भेलइ या
हँ हँ तऽ ओतऽ है चलब आराम से जीजाजी स मिल लेब
सब भेंट कऽ लेब हँ से बात रहत
हा हुनके लऽ कऽ चलब तऽ अपन सबके खर्चो बचि जेतै आराम सँ घुमि फिर लेब
हँ ह हँ नहि हेते तऽ कह बइ यो जीजा जी रएत भर रुकै छि माछ भात खुआब और की
हुनका ओ तऽ माछ भात एकरदम बनिते रहै छै कोनो दिक्कते नहि छै
कोइ दिक्कत नहि नहि ने छै
को सबके माथा निक ल तऽ आराम सँ चलब रुकल जेतै ओतहि ये
गढ़इया
अच्छा अच्छा ठीक छै हम नीक जगहपर अबै छी
हँ ओर बताउ तऽ की रमेश्वर ले बियाहसभ बियाहके कपड़ासभ की लेबै
रमेशवा के बियाह के कपड़ा की यहाँ
हम एखन कहाँ सोचलहुँ हेँ हम तऽ सोचै छी ठंडा रह ते कनि दिसम्बर के टाइम छै
हँ तऽ पेंट कोट चलते ओहि टाइम मे
सेहे चलतेै हम हु वोहे सोचेने छलहु कनि ठण्डा स्टार्टिंग ठण्डा रहतेै दिसम्बर हे मे
हँ तऽ सभसँ नीक उएह रहतै पैंट शर्ट सिया लै छीै आरामसँ
कोट पैंट शर्ट अए
ह एक नम्बर ठण्डासँ बचेत एक लुको रहत
हँ बराति जाइए केँ छैक जादे दूर नहि हैयत ने यौ घण्टा
हँ एक घण्टा मुश्किलसँ हेतय
के घंटा बढ़ती जाइमे एक घंटा हँ ओतऽ जे जे जगह पर रुकते ओतऽ देखे छियै आब केहन खाना पीना व्यवस्था रहय छै से बात न
हँ ओसभ तऽ देखल जेतय बरातीएमे जा कऽ आब केना की होइत छैक नाच गान केँ सेहो व्यवस्था हेबाक केँ चाही
तमेश क नहि मरा बात हो बुझलियै
हँ
सुनि रहल छियै
हँ हँ सुनि रहल छी
तऽ हमरा कहहिय कथी हम तोरा पैसा भेज देबौ से तू हमरा लए मतलब बआ दनल फटक्का उटक्का आनि दिय ओ समय मे हम कहोलियए भाय देखिहि हममे एतो सँ अनबौ तोरा लय कोनो सीन उन भऽ गेलै तऽ बुझै छी ने
फट्का आनयमे कि सीन हेतय
बुझलिए
फटक्का आनमे की सीन हेतय
गाड़ी पर गाड़ी केँ सीन छैक अह से तखन तऽ ठंडा रहते ने गर्मी मे रहतै ठीक छै तऽ कोइ दिक्कत नहि छैक
ह तऽ ओ खम्भा तम्भा केँ बारे मे बात केलियै कि नहि देते कि नहि
देबे करते नहि देतय
मारि भऽ जेतय नहि देतय तऽ छोड़ा सबमे कोइ जेबो जाइयो लए ने
ओह तऽ बरातियो ने कोइ जाय ल तैयार हेतय
बिआाहे नहि हेवा देतै बुझियौ ने बियाहे रूक जेतय ओकर
लड़केँ पर लड़काे उतारि देतै गाड़ी मे से कहते हमही बैठबो छौ तोरा जगह पर
बिआहे नहि हेबय देते पहिल बात तऽ उएह छैक हँ ओकरा सबकेँ खुश नहि रखते तऽ कछु नहि भऽ सकैत अछि
ओहे तऽ बात छैक
तब अबै छी तब दिसम्बर मे माहौल बनायल जेतै
हँ तऽ आओर की चारि दिन पाँच दिन पहिले के टिकट लऽ ली हम तऽो कहबै क तऽ बताबय छी ह हम तऽ बताबय छी चारि दिन पाँच दिन पहिले केँ लऽ लेब आराम से सब व्यवस्था वस्था हेतय कि
हँ बराती कऽ लेब अटेंड एहिकेँ बाद फेर अपना सबकेँ ल जेतै हमरे
हँ अगर ह रिसेप्शन रखतै बुझलियै
हँ
तऽ ओहिमे देखल जेतय फेर आबि जेतय कि तब तऽ अपन घरे से ने हेतै रिसेप्शन
हँ घरेसँ हेतय कि
जाय आबय केँ कतहु भी खर्चा छैक ने जेब आराम से तैयार उयार भऽ केँ एटेंड कय लेबय आर कि घर घरे केँ पास कि छैहे तऽ कोनो दिक्कत क छैहे ने
तब आओर सब सुनैयौ
ठीके छै की हेतै
की करि रहल छी आइ काल्हि
कहाँ कुछो दिन दिहाड़ी बैठल छियै सोंचै छिये कतहु नौकरी तोकरी धैर लीयै टुवेल्थ भैए गेल ये हमरो लेकिन रीचा री जल्ट केँ की कहू हम बता नहि सकैत छी
रिजल्ट तऽ ठीके हेतै कोनो दिक्कत वला बात नहि छै रिजल्ट तऽ ठीके दै छै सी बी एस ई मे
टेंथ तऽ भऽ गेल बढ़ियांसँ
हँ ट्वेल्थ थो निकैले जाएत बढ़ियां सँ सी बी एस ई वाला सभ जादा कुछ ने फेल उल वला सीन नहि रहै छै एहिमे
उंम्म तब आओर बतैयौ
बस गर्मीसँ परेशान छी
आ भाईजी चाचा कतऽ छथिन यौ
ओ गाँव मे छथि
गाँव मे छथिन ओ आ चाची
सभ कोइ गाँवेमे हे हम छी एतय खाली दिल्लीमे दीदी सब कोन दीदी
छोटी दीदी गाँवे मे
ओ हमरे साथ हइ दिल्लीमे
अच्छा की करैया
पढ़ाइ करि रहलै उहो
की करै ये यौ
पढ़ाइ करैए हमरा साथे ओहो
अच्छा पढ़ाइए करै हे कीसभ खाना बनेलियै यौ माछ भात
नहि नहि सुखे सुखे बनलैए एखन ओहिना रोटी सब्जी
हँ हम तऽ कहै छी की आयब न गाँंव तऽ बुझलियै कंचू पत्ता के सब्जी आ भात चलतै की एक दिना
हँ एक नंबर लगै छै खायमे कंच पत्ताके सब्जी माँ के कहबै बनबे लए एक नम्बर माँ बनबैत छै कंच के सब्जी
हँ मैथिलीके अपन भोजन हेतै
आ एक नम्बर खाना
कोइ दिक्कत तऽ छै नहि
तब अहाँ कहिया आबि रहल छी गाँव
हम तऽ आयब ओही समयमे आब की करबै एखन आबि कऽ देखबै एक बार बीचमे हेतै तऽ छठि पूजामे आयब फेर आबि जायब हमरा तऽ पासे पड़ैय ने
छठि पूजामे तऽ सभ आयत घर पर
से एत सभ अहाँसभ आनंद लियौ ने देखियौ ने छठिके
आब हम दिसम्बरमे एबै तऽ केना आबि सकबै एहिमे
छठिके कतयके एहि बार ये प्रोग्राम
छठि तऽ एतहिए दिल्लीएमे हेत एखन
दिल्लीएमे चलू कोइ बात नहि छै
हँ दिसम्बरे मे मिलल जेतै अपना सभकेँ की करबै
हु ठीके छै हमर मोबाल हमर मोबाइले बड़ी गड़बड़ दै छै देखियौ ने टाइम कते भेलैया कनी टाइमे नहि बुझाई छै घर मे गर्मी में जे छै ने से ओही में विफ्रेश भऽ गेलै या
टाइम एखन एक बाजि कऽ पचास मिनट भऽ रहल अछि
एक